हेलो।
हां ये की हाल-समाचार या।
बढ़ियाँ यऽ अपन कहियौ।
हमरो बढ़ियें या।
तहन की सब भऽ रहल यऽ।
एखन तऽ किछ नै गेल रहौ कने बैंक।
अच्छा बैंक गेल रिहै।
हां दादी माँ के लाए के गेल रही।
अच्छा।
हुनकर पेंशन रुक गेल छै नै आबै छै त लाए के। एलौ ला के।
ई सब काज मे तऽ बहुत झमेला भाए जाय छै, बैंको तखन काए दिन दौड़ाए पैड़ जाएत अहाँ के।
तब गेलौ तब कहलक उ दूसरे जगह एकटा और ओकर छै ब्रांच उधर गेलौ। कहलक वहाँ पहिले आधार जोड़ा
ओ।
चादी के जाय मे तऽ दिक्कत भऽ जाइया
हँ बूढ़ पुरानके त कनी दिक्कत भयै जाइए
हुनका कारण गाड़ी कऽ के गेल रही फेर एलहुं आर सामानो सब लेबाक रेह
ओ अहाँके कनि पंखा बेसी आवाज करैए कनि दूर भऽ जाउ ने नहि त कनि कम क लिअ हँ आब ठीक यए कनि पंखा बेसी नहि घटर घटर आवाज करय लागैत छै
हँ पंखा हबा
हँ। हमरा तैँ बेसी टेबुल फैनसभ नहि पसन्द हमरा ऊपरलकै पंखा बढ़िआँ निचला पंखा नहि नीक हमरा लागैए हँ बड़ड आवाज करैए घटर घटर
ह आवाज़ तो करै या।
खाना पीना सब आबिक खेलियै कि खएके गेल रहियै।
रोटी सब्जी खा के गेल रहीयै
अच्छा तहन आबि कऽ भा तसभ खेने हेबै।
भात आइ नहि बनल माँके मगंल रही त माँ कहलक आब राते बनेबै भात
हँ एक आदमी ल की करतै
हँ नहि भात तऽ म बाबा लए रो रोटीे बनै छै बाबा दुनू टाइम खाय छथिन रोटिये आ हमरो बेसी रोटी रोटीए पसन्द पड़ैत छै।
नहि हमरा तऽ बिना भातके नहि बनैए
तैँ माँ कहलखिन जे आब राते बना लेबै।
हमहुँ बेसी नहि बनबै छी किया तऽ अहाँके भैया रहै नहि यऽ दिनके हँ एहि लेल हमहुँ कोखनो मन भेल तऽ बनेलहुँ नहि तऽ रात कऽ तऽ लेकिन रोज हम बनबै छी।
नहि एक टाइम के तऽ बनते यऽ।
हँ। किएक तऽ हमरा नहि हँ माँ जेना रातिमे खेथिन ने तऽ आब अपन राति बना लेथिन भात ताहि लए कऽ हँ उपास सब पर उपाससभ लेकिन नीक लागैए अहाँके ओहि जमानाके जेना ओई सब समय के बथुआ सब के साग जेखन रहे। हऽ बथुआके साग भात चोखा खायमे उपास पर बड़ नीक लागै छै हम जे ई नरक निवारण नहि होइए।। हँ नरक निवारण चतुर्दशी नहि होइए ओ ओहि मनाये छै ते बथुआ सब के समय में। से हमरा ओ ओ उपवास हमरा बडड़ नीक लागत हम साँझ हयैत माँके कहि देब पहिले जे हमरा ल बथुएके साग बनाबिहे।
हँ बड नीक लागे
हमरा बथुआ के झोर आ भात आ नून बड़ नीक। निक लगाए या बहुत निक स खायब कनी ऊपर स नून मिला- मिला फोरन पकाकऽ चोखा से बुझियऔ जे हमर प्रियै छी हमरा बड़ पसन्द यऽ।
हँ नीक लग छै उपासप
तऽ। हमहूँ एखन एना बैसले रही। निकललहुँ एखन कनि बाहर तऽ देखलहुँ बगलमे एकटा छथिन चाची ओ बैसि कऽ हाथी आ नाग नागिन बनबै रहय
मधुश्रामनि लेल
मनी लेल हँ तऽ हम पुछलहुँ जे हँ तऽ कहलकै हँ एक गोटा दऽ गेलैयए यै की कही हमरे आवाज हमरा रिटर्न होइए लागै जेना आवाज
ऊ हमरो होइए लागैये नेटवर्क वजहसँ होइ हैत
हँ लागैए जेना टावरके दिक्कत यऽ आ तैँ कहलियै जे इहो सब हॅं लेकिन एहि सभठाम तऽ बेसी लोक कीने लै छै किया तऽ बाजार सभमे ढेरिक देखै छियै भेटैत
ओकरा बनबै लए आबै हेतै तऽ अपन बना लै हेतै
तैँ कहलियै चाची अहियोठाम बनबै छियै तऽ कहलकै नहि यै एगोटा बगलमे दऽ गेलै तऽ आब केना मना करतियै तऽ कहलियै जे बनाय से बड़ सुन्दर डिजाइनके हाथीमे ओ झुमका लटका लटक
हँ
एहिसभ समयमे तऽ गाँवमे बड़ नीक लागैत छै बेसी गोटाके अङ्गनामे अहाँ देखबै नाग नागिन हँ आ हाथी बनते टा
आर एकटा फूल नहि भेटत गाछ मे
हँ आब तऽ वएह गाँव सबमे तऽ आब वएह भए जायत ने दू तारीखसँ तऽ गाछ पात सब उखाड़ऽ लागत हँ नई छोड़ै छै लेकिन हम बड़ा कम तोड़लहुँ फूल किया तऽ हमरा डर रहै जे डेढ़ मास पुजलहुँ रहय ने तऽ हमरा डर रहे जे कही महकि नहि जाइ घरमे तऽ फेर ओ बादमे बदबू दय लागै छै आ पन्द्रह दिन तऽ तबो अहाँके ठीक रहै छै लेकिन डेढ़ महिना तक एहि लेल हम कनी हॅं हम कनी पत्ता सब बेसी तोड़ियै फूल कम तोड़ियै कियै तऽ फूल महकै लागै छै पत्तासभ तऽ खाली अहाँके सूखत
हँ हँ
एहि लेल हम बड़ कम फूल पात तोड़ैत रहियै तैयो स
ज्योति दी मे जे भेल रहय पन्द्रह दिन एते ग्रुप में बच्चा सब रहै
हँ नहि जे कहियौ मोन बड़ लागै छै हँ छोड़ै रहै एहि सभमे तऽ अपना सबऽ मे नियमे छै ने जे सब कऽ इ सब फल दैते छै लताम भेल टाभ नेबो भेल अच्छा हँ खेबो करतियए हँ हँ तऽ अहाँ की करबै बच्चा सभके मानबो नहि करत आ झाड़ि कऽ कहि दियौ सेहो खराब लागै छै एहि लए कऽ हँ मोन हॅं तैं तऽ कहलहुँ बड़ मोन हम तऽ बड़ लोकके तोड़लहुं यए फूल कुमारि मे अपना बिआहसँ पहिले आ हमरा बिआहमे एहन संयोग रहै जे बेसी दीदी सबसँ हम सभसँ छोटे रही हमरा बेरमे किओ नहि रहय फूल तोड़यवला एक टा मारतै हॅं भऽ गेल हेतै एकटा हमर भतीजी रहय हम आ हमर भतीजी जी बुझियौ दुइए गोटा हमसब तोड़लहुँ फूल सब दिन डेढ़ो महिना अन्तिममे हमर बहीन हँ तब मोन लागै छै हां नै हमरा बेर मे कनियो सब रहै नै तऽ उ सब बहुत मतलब कनि बेसी दूर-दूर जाए बला रहय हमरा नै दूध दही सब ओते खैल जाए यै हमरा डेढ़ महीना बहुत भीड़ पैड़ गेल रहै, हम ओतेक दूर नै जइयै अपन टोल भेर कैनटा तोएड़ लियै आ भै गेलय छोएड़ दैत रहियै आ अपना बहिन बेर मे तऽ बड़ दूर तौड़लौ हमर बहिन के दियर ऐल रहथिन नहाए खाय के भार लऽ कै तै ऐलखिन नै तऽ हम सब हुनका जाइए नै देलियै हमर बहिन जबरदस्ती रोएक लेलकै कहलियै हम सब जे की नै बुझलियै झाजी से एहेन नियम हय छै जे कम से कम पाँचो दिन दिअर फूल तोड़य छै ओहि से पूजा करय छै भाभी, भौज अ भौज ओहि से पूजय छै। हां तै बेचारा रुक गेलखिन। ई नै कुनो बात नै तब रुक जाए छियै से बड़ मौन लागल सबके संग मे हँसी मजाक केनाए दीदी मे बेर में तै बुइझ जे हम सब कुन-कुन टोल चैल जइयै जतय कतौ नै गेल रीहय हमरा स के गाँव के बगले मे बेलाही पड़य छै से सब गाअ हां से सब हम सब गाँव सब चैल जीए।
इ में तै लोक अहिना दोसर-दोसर गांव जेबे करय छै।
मन लागे
ऐबरियो यै एकटा-एकटा हमर दोस्त यै ओकर भाभी एतय पुजत तै कनिया पुतोह तै नहिए नै जाए छै। तऽ आरो एकटा और दोस छै ओकर छियै तऽ देखियौ हैत तै हेतय तै दू चाएर दिन चैल जेबय।
हां। हमरो गाँव मे छै एकटा चचेरी बहिन के भेल यै बियाह से तै बड़ पहिले से फोन करय छै जे चैल आबू, चैल आबू लेकिन पन्द्रौ दिन तै नहिए देखय छी हैत तऽ अन्तिम मे कनि जाएब
हां पंन्द्रा दिन नै-नै सम्भव भै
हां-हां। कहलिए यै तईयो जे अहां चिन्ता नै करू हम नहाए खाय से एको दिन पहिले चैल ऐब नै तऽ दूई दिन फूल तोएड़ देब अहाँ के। आ कनि अपनो हां। कनी अपनो सेहनता भै जाए यै सबसे संगि के संग मे घुमय फिरय मे हां भेटोघाट। आ सबसे हय की एकटा समस्या जे जइयौ जब नैहरा कनि दूर निकैल निकलियौ तऽ गोड़े लागैत-लागैत अहां के डार दुख खै जाएब कहिया हां कहिया ऐलय? कहिया एलाए सबके जवाब दियौ, कहिया एलाए सौस मानै छौ की नै? ए सासुर मे मोन लागय यै कि नै? तब हां सबके सवाल रहत हां गोर लाग
ऐल रहय नै एबैरी दीदी हकार दै लै जे गेलो जाय अंगना गेलौ सबमें आब ओकरा गोड़ लागू दोसर दिन फेर साड़ी पहिरन करय लै जेतय तऽ उ कहलकै आब हम नै जेबौ छोएड़ देही।
हां गोरो लागू आ तकर बाद सबके जवाबों सब दियौ अहाँ तै ऐबतो नै छीयै घूमय ले आब आ बुझियोे लोग एक दिन दू दिन खाली नैहरा जाय छै छै ओय मे जे लोग गाए मे घुमतै तै अपना अहां लग
अपना कतय कै-कै घण्टा रहतै।
रहतै ते न धारे छै, जाइ छियै आब तऽ मांओ सब के सेहेनता भेल जे तहने नय बुझियौ फुर्सत भेट पाबै छै, जे कनि माँ ओ लग किये त जखन जेबै तऽ माँ काजे धंधा में लागल रहतै। रति दुपहरिया क नहा सुना क बैसियो, त कनिता मां लग बैसयौ, गप सप करियौ आ ओहियो मे लोग एक अंगना चलि जेबे घुमय ले तऽ समय
जमाइ जाइ छै, तब जमाय के खान पीन करै मे।
खान पीन वैह भे जाइ छै। कि हमसब बेसी बुझियौ, अहाँ के भैया के ऑफिस ले कऽ बेसी शइने रवि कऽ गेलहुँ, शनिकऽ रह गेलहुँ रवि रहलहु सोम क‌ भोरे ऐलोंह, त दु दिन खातिर गेलु त अहां के भैयो संगे रहैया, तऽ कनि बेसी आउ भगत में भे जाइ छै, कनी खाना- पीना
तें न जमाइ ले कऽ तऽ भइये जाइ छै। ओय ओहिसँ बढ़िआँ तऽ लोक फोने पर गप करै छै।
करै छै, छेबे करै कि अपना चाची सबके तऽ अहाँ के जाइये परत। नहि जेबै तऽ, सेहो कनी खराब बात भे
हँ अहाँके उ दूओ मिनट ले जाइए ले पड़त भेट करय ले।
अपना कनियो देर ले। अहाँ क कनि देर ले जेब, अपन चचा के रहू कि नहि रहू हांऽ आत में जे उ तीन ता चारि टा भ जायेया न, हुनका सब लग अहां सोच क जे बय पाँचे मिनट बैस से अहाँ के अध धा घण्टा स पहिेले अंगना ना स निकले ने देत।
हँऽ भये जाय छै कि बहुत
भागाद जे अपनो मोन हैत, जे हो कनि देर बयसिये रही। हमरा त एहेन करय के रहतय, एक अंगना स निकलब त दोसर अंगना दोसर अंगना गना स निकलु त भ जाय छय, अतेनीन घुमती हो, कत घुमेत रहे
कत घुमे, हँ कहलक इ मां के कहलक जे ई सब हिनका लग थोड़े आबै छनि, ई सब खाली गांव में घुमय ले आबेय छयेन। मांओ कहलक, अच्छा घुमे देथिन की भऽ गेलै। कतऽ फेर जाइ छै, तऽ थोड़ी ककरो स भेंट- भांट आ कते दिनस तऽ बुझियौ पहिलुका संगी साथी सबस भेट घांट नहि भेल ये, एहन मौका लागै छै जे जहिया ओ येल, तहिया हम नहि, जहिया हम गेलहुँ
हँ उऐह भइए जाइ छै की, जहिया उ ऐत तऽ अहाँ ने, अहाँ जेबै तऽ उ नहि।
मेला लागये हमरा सबके, ओहिमे गेलहुँ दिवाली मेला में तऽ फेर ओहिमे बेसीतर भेँट भेल, तऽ ओहिमे बुझियौ बेसी नहिये घर में रहब। ओहिमे बेसी संगीये, ओ हमरा कन ऐत कखनहु, तऽ हम हुनका कन जेब, एही में हमर सबके समय पार, हं वही में बुझयो बेसी समय पार नहिये भेट होइ छै।
हं -हं, सब अपन- अपन जिन्दगी मे व्यस्त भे जाइ छै, की करतै
वैह बात छै ने, किनको आब ओतेक समयये नहि न बचलै, समयके आब सभके अभाव छै। किओ नहि आब बैसल रहय छै न, भऽ गेल तखन तऽ वैह बात छै, भरि दिन तऽ बुझियौ हमरा सभके बाबुये में चलि जाइये।
ओहि से समय बचत ते कनि मनी घर के देखियौ अपना अपना ले तऽ मिलते ने छै।। छै लोक के समय।
छेबे करै कि एखन सुतेलहुँ यऽ बाबूके तब कहलियै कनि बात कऽ लियै। कते दिन भऽ गेलै बातो केनाइ।
हँ।
हँ तैंहि लए कऽ।
ह
आओरो सब तहन बढ़िआँ यऽ ने। हेलो हँ आओर सभ तऽ बढ़िआँ यए। एखन मौसम के द्वारे टाॉवरो बड़्ड दिक्कत करैत छै बुझलियै।
हँ एखनो कनि देर पहिले पईन पड़ल।
हँ एहिठा तऽ की कही रौदो उगल यए पईनो पड़ैए।
हँ उएह एते अखन रौद याअ कनी देर पहिले जाय जे रहहि तऽ पानि पड़ै रहै।